हुँ कहू
हुँ भऽ गेलै आब
भऽ गेलै नऽ चालू आ मामी वाला मे भेल‌ई
हमर बला मे कऽ देलियै
अच्छा भऽ जेतै काइल परसू मे ओहो चालू काइल तक भऽ जेतै
हँ रजिस्टर मे ईमेल माँगे छलै नऽ हमे वला मे इमेलो मांगलकै
आ तऽ देली नऽ
हँ दऽ देलियै
अच्छा तऽ भऽ गेलै नऽ
हँ कऽ तऽ देलियै सबटा नैय होतै तऽ
तऽ मतलब ई वला फॉर्म भैर कऽ ई वला फॉर्म भैर कऽ केलहि नऽ आई
भेजले जे छलही नऽ
हँ हँ हँ अच्छऽ
नय अगर नय होतै तऽ फेर दोबारा
हँ हुँ हँ कऽ दिहैन नय होतै तऽ नय कोनो बात
हँ
हो गलै खाना पीना
भ गेलै।
छोटू मे नय कह देलही?
कथी गे?
छोटू के मोबाइल मे नय क देल्ही?
छोटू के मोबाइल मे अभी नय करलियै।
ओ क लिते ने सीघ्र।
फ्री नहि ने है अभी आ फ्री हेलै आब क देबै।
हँ कह दीहैं।
ऊपर है क दै छियै।
के छोटू?
हँ
अच्छा काम धन्धा नहि है ने?
पर्णव सुनै हव।
अ अच्छा। अच्छा कली काम काज नहि छैय?
कथी भेलै?
कहली काम काज नहि छैय?
हँ भ रहल आय।
उ
ह सब ठीक हय।
कोमल दी से तऽ नैय बात भेल छेलौ?
नय ओना बात की भेलै मतलब कोमल दी फोन छेलै करने ठीक हव
हँ हम देने छेलियै नम्बर।
हँ तऽ हम कहलिये ठीक हय जे मतलब फोन तऽ हम कहिय फोन अभी न चालू हमर नै भेलै या फोन करैय वा लेल। मतलब फोन आयब सकै है तऽ त अभी हम काम करै छेलियै तऽ कामके टाइममे थोड़ी ने बात भ पाबै।
नय
तैय दुआरे तऽ फेर कहलियै जे ठीक कर बाद मे तऽ होयत- होयत हमरा कते फ्री होयत-होयत काम भैए गेलै।
हँ कहने छलै जे केने छेलियै भाभी फोन। तऽ लेकिन बिजी छेलैय सरभ। अच्छा नैय कोनो बात हु। करेनै कोनो बात देखै छी जीजा अभी तक नश तो नैय केलकै।
कै ले?
ओनाहीते पता नैय।
काम बेसी अय।
उ-उ आ की पता कथि लए। कनी प्याज भुइज दै छियै। सुआबीन बनलै तऽ नै खेलकै नहि। खाना तऽ बनल रहैत सुआबीन उहु।
ओ तै दुऽआरे न
हु फोन कैट जेतौ तऽ फेर बीस मिनट के बाद
हँ फेर कऽ देबै न एनाहिते कुछ- कुछ -कुछ- कुछ बोलैत कहबै न टैमपास आ टैमपास होइत रहतै
हमरा तऽ फोन करैयवला खतम भऽ गेलै न हम जौ आगू उ लिख लिखै वला छै त बीस गो लिख के देने छीयै आब ओ चेक करतै तैकेबाद फेर आगे बढ़ा के देतै
ओ केते-केतेअ पेमेंट भऽ गेलै
अभी बुझि न चौदह सौ पचास रुपया
आइब गेलो एकाउंट पे
आठ सौ अरसठ रुपया प्रोसेसिंग में हैय
मतलब एकाउंट पे केते ऐलरहै
एकाउंट मे पाँच सौ नब्बे हु इहो चैल एतेै आ देख दू चार दिन मै आइब जिततै
अकर लिमिट कतऽ तक हय
कथीके
एकरे मतलब ई जहिया तक करैतरहतैतहिया तक आबैत रहतै
नहि फोनवलामे नहिए यतै
नहि मतल टोटल रेट पर न मतलब अथी नैह बु बात-त नैह बुझली हमर मतलब कहैके टोटल ई मतलब कहिया तक चलैत रहतै कि मतलब इ जहिया तक टाईप हो इत रहतै तहिया तक पैसा आबैत रहतै
ह ह तऽ फोन वलाा कमे छै ने फेर लिखे वला सब छै ने
हँ तऽ ठीक है ने फोन वाला
ऊह
फोनो वाला एक हिसाब से तऽ ठीके है सबटा अगर बेसी दादेते तऽ
ओवला खतम भऽ जेतै तब लिखे बला ह
गुंजे श के कत तक पहुँच गेलै
नहि पता हमरा
बात नहि भेलो गुंजेश से
नहि
गरमी ल रे प ओव
गरमी लगे है न
ह गर्मी तऽ छै भााय बहुत ज्यदा
छिलाई करे के बैठल छियै पखा कम क के बैठल छलियै दिमाग खरा बकऽ देलक पसीना पसीना भऽ गेलिये
अच्छा हँ आय। आयल छलैघर आऔर छै से
हँ मतलब पायले सिलाइ कर बैठबे करलियै पंखा अथी पायल सब अथ छोड़ाबे छलियै
हँ
ओहिके लेल बैठल छी ने पूरा पसीना पसीना हालत खराब भए गेलै पाँचे मिनट तऽ पंखा कम करलियै तहिमे।
गर्मीेये तेहन छैय तऽ की करबिहि।
हँ नहि मतलब जाइ छी अथी हेडफोन लगा लै के लेल।
अच्छा गर्मीेये ततेक हय ने जे की कहबै।
गर्मी लागे तोरू लागय हव गर्मी?
बाप रे बा हमरा सबके तऽ आओर बेसी।
कहि लेल एसीमें रहै छी तऽब हो।
नहि एसी वला नहि मतलब बौआ रहै छैय ने पेट मे तेकरा बेसी गर्मी लगैत छैय कनी।
ओ
तऽ एसी मे तऽ रहबै तबो तऽ मतलब म नॉर्मली तऽ आराम मिलैत होतो ने। ह दिनके नहि चलाबै छीही।
जीजा आबै छैय तऽ अपन चलबै छैय हम नहि चलाबै छी।
तऽ रूम ठंडे रहै हेतै मत एते हय के रूम ठंडा क के राखि लै छी ने।
हँ फेर गरम मतलब बन्द कऽ दै छीयै तऽ फेर गरमो भ जाइ छैय ने।
दीदीे गे मिस्त्री के एला कतेक दिन हो गेल हेतै।
नहि मालूम की भेलै से?
नहि मतलब उएह लाइन ठीक कऽ देतै ने।
हँ अऽ
मतलब ओ जे अथी ने डायरेक्ट मेन जोड़ कऽ गेल हेबय तार। ओकरा फेर ठीक करतै ने।
हूँ हूँ
सेहे के लेलऽ।
तऽ पुछयैन जीजा से।
हूं
जीजा से पुछियैन।
ओ आ जीजा के फोन में के बात करय हैय?
जीजा करतै बात के करतै।
अरे तऽ जीजाजी करले हय कभी बात अभी जेना हम बात कऽ लेलियै हँ।
जीजे करतै न, कहबै जीजा के करतौ
ओ तऽ हम फोन करबै तऽ जीजाजी तऽ बात करबे करतै।
हँ
बात नै जेना हम जेना करब ने कि जेना हम करलियै तऽ फेर मम्मी के नै दऽ सकैत छियै।
नय तऽ जीजे करतै हूं। हुँ
तऽ ककरा सबके बतेलही एप के बारे मे अभी
बहुते तऽ के सब ओ कंचनो सब जुड़ गेलै ओई टोलके जे कंचन छेलाऽ हँ ओहो जुटलै ओकरो से आइ बात भेलै फेर ई काजल हॅ
तोरा अनि के सब जुटलौ
हमरा एने हमरा इधर कहाँ कोई नै पता हमरा हमरे हैय खाली हँ जीजा के जोड़ले, शिवम के जोड़ले तऽ ओकर होबे नऽ करै छै ओकरा में चालुए नैय होइ छै नय ओकरा मे पता नै की प्रॉब्लम छैय उऽ पप्पा वाला छै, ओकर मोबाइल हेरा गेलै नऽ
मोबइलो मोबइले कऽ हो हइ
हँ हँ मोबाइले मे छै कुछ प्रॉब्लम
तऽ पप्पा कऽ पास तऽ नयका मोबाइल हैय नऽ पप्पा के पास नयका मोबाइल छै तऽ पुराना वाला शिवम यूज करै छै
हँ तऽ मतलब ठीके हैय ओनहर एगो हरेले जाउ इधर यूज करले जाउ
की करतै सिमरिया नैय गेलै ओय दिन तबे हेरा गेलै नऽ
आदमी कऽ मोबाइल पर ध्यान रहबाक चाहि
ओहे नऽ कतऽ रहै छै एकर सब के ध्यान
इहे जे हम दिल्ली गेल छलियै तऽ हमर फोन पूरा सोनू राखय छैला सोनू कहै छै सोनू कहै छैला रख रख लेता हू
हँ हाँ आ तोहर की भेलौ उऽ दीपक भैया वाला उऽ ऐप के
उऽ एप के उऽ हमरा दोसर लिंक चालू करऽ पड़तै बुझलि
हुँ
दीदी गे बता दै छियो एहिहिमे केना है मतलब जब भी कहबो नऽ बुझलिी ताबे तू सब बस खाली ओहिमे गेम मऽ पैसा डाली है बुझली मतलब बता दै छियौ हम अपना लिंक से जोड़बौ तोरा जीजाजी के छोटू के मतलब पाँच आदमी के जोड़ी देबै बुझलियै पाँच आदमी के अपन गेम में डाल तऽ पैसा ठीक है खेले के ककरो नहि है आ बस ओ पैसा जे नऽ धीरे धीरे मतलब हमरा अकाउंट पर मतलब ट्रांसफर एगो आई डी होइ नऽ आई डी नंबर से ओ तोर गेम मे जे पैसा ने ओ हमरा गेम टरानंसफर भए जतै ठीक है ओना कहके ई पैसा दीपक भाई कऽ टरानंसफर कर देबै मतलब एक एको रुपआ खर्चा नहि है प्लस दीपक भइ के गेम मऽ चल जेतै आ फेर ओ अपना एकाउंट पर लऽ के भेज देते पैसा ठीक है एना कऽ के इधर बोनसो वाला मिल जेताै कि मतलब दिपोजिट कर लिय अऽ एकाउंट मे त बोनस मिल जेताै से है तऽ मतलब सैलरी स्टारट भऽ जेतेय हता होत से
अच्छा
केना ह कि मतलब हम दू हजार लिै दू हजार अबतक हम एक रुपआ भी हम मतलब खर्चा नहि करलियै
हू
आ प्लस हमरा ओकर बोनसो मिल रहल है
से है तऽ नहि कहलक दीपक भााय के मतलब एना ने कहके अगर स्टोरी लगेबी ने तऽ तब आदमी सब देखतौ दोस्त सब तऽ देखतौ कऽ तोरोग स्टार्ट भए गेलौ तऽ आओर ओहिपर मतलब भरोसा होतौ ओतऽ सऽ तब मतलब आओर आदमी के टीम बनतौ
जीज तऽ खिसियेबे करतो
अच्छा जी जीजा नऽ करते छोरू और सब हमर दोस्ते सब है नऽ
हँ हँ दोस्ते सबसँ कहले जीजा तऽ डटबे करतौ जे नहि ई सब नहि करै कऽ लैल
हँ जहिया जरुररी हतै तहिया तोरा कहबो कि डाईल दिही
हमरा देखल जेतौ भााय अभी नहि कहि सकै छी कि कैश वला बात रहतै तऽ अलग छलै मोबाइल वला बात अलग हो जाय हेय नऽ मोबाइल नहि नऽ हम रखैय छिये ताहि दुआरे
ओहि के लेल नहि कोनो बात है अगर नहि होते लास्ट मे तऽ छोटू सब हइये है आओर आदमी सब
हँ तऽ दोसे महीम सबके कहभी जे डाल फेरो तोरा तऽ बाद मे वापस भैए जेतौ की
बारह